नमस्कार - नमस्कार
सब ठीक छैय नऽ
हँ सब ठीक छै अपन बताउ
हमहूँ ठीक छै
तऽ आज हम एकटा विषय पर चर्चा करैत चाहैत छी
की विषय पर
आइ काइल एकटा बात पर बहुत सोचैत रह समय पर काज पुरा करबाक आदत आखिर कतेक महत्वपूर्ण होइत अछि
अहाँ बहुत उपजोगी विषय उठेलहुँ हम विचार से हमर विचार से समय पर काज पूरा करनाइ सफल व्यक्तित्व सबसँ नीक आदत सभमे एक अछि।
सही केहलियू काल्हि हम देखलहु जे कतेको लोक छोट - छोट काज उ लगातार टारेत रहै छथि
हँ ओ बादमे ओहि छोट काजक ढेर लागि जाइत अछि फेर व्यक्ति तनाव मे आबि जाइत अछि।
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे काज टारबाक आदत धीरे - धीरे स्वभाव बनि जाइत अछि।
बिलकुल जो एहि आदत पर समय रहते ध्यान नहि देल जाय तो इ जीवनक हर क्षेत्र केँ प्रभावित करैत लगत
हँ कल्हि एक मित्र कहि रहल छल जे ओ प्रत्येक काज अन्तिम दिन पर करैत छथि
ई आदत शुरुआतमे सामान्य लगैत अछि मुदा बाद मे बहुत समस्या उत्पन्न करैत अछि
हँ कियाकि अंतिम समय मे जल्दबाजी बढ़ि जाइत अछि। आ गलती होयबाक सम्भावना सेहो बेसी रहैत अछि।
सही कहलियए शान्द मन से कइल काज सामान्यत बेसी गुणत्वपूर्ण होइत अछि
एकटा बात हमरा आरो लगैत अछि समय पर काज पूरा करनाइ केवल अबशासन नहि ब्लकि दोसराक समायक समान सेहो अछि
बिलकुल जो हम समय पर अपन जिम्मेदारी पूरा करैत छी तऽ दोसर लोक सभ केँ सेहो असुविधा नहि होइत अछि।
बिलकुल कल्हि एक कार्यालयक उदाहरण सुनलू
की उदाहरण
ओते एक कर्मचारी अपन सब सभटा रिपोर्ट समय पर जमा करैत छल। एहि कारणे सब लोको हुनका पर भरोसा करत छल
ई स्वाभिक अछै समयक पावन व्यकति धीरे धीर विश्वसनीय बानी जाइत अछि।
बिलकुल जबकि दोसर कर्मचारी सब सदिखन बहाना बनाबैत छलला
ओ एहन आदत धीरे धीरे हुनकर छवि खराब कर दैत अछि।
हँ हमरा लागैत छै जे समय पर काज पूरा करनाइ आत्मविश्वास सेहो बढ़ाबैत अछि
हँ कियकि अधुर काज मन पर बोझ बनल रहैत अछि
हँ आ जखन काज पूरा भए जाइत अछि तखन मनमे संन्तोष महसूस भए जायइत अछि
बिल्कुल ई स संतोष अगिला काज ऊर्जा सेहो दैत अछि
हँ एकटा बात हमरा छात्र जीवन सभसँ याद अछि
की बात।
जे विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ैत छल ओ परीक्षा मे स के समय बेसी शान्त रहैत छल।
जबकि जे सब अन्तिम सप्ताह पर निर्भर रहैत छल ओसभ घब रायल रहल छल
सही केलेल नियमितता हमेशा जल्दवाजी से बेसी लाभदायक होइत अछि
बिल्कुल निरन्तर छोट प्रयास एक दिन पैघ उपलब्ध बनि जाइत अछि
हँ कहली हम एक घड़ी देखैत सोचैत छलु
की सोचलहु
घड़ी बिना रुकने लगातार चलैत रहैत छथिन एहि कारणे समयक सेहि उपयोग जानकारी द छी
बाह ई तऽ बहुत सुन्दर उदाहरण अछि
हँ हमरा बुझायल जे मनुष्यके सेहो अपन काज नियमित रूपसँ करैत रखबाक चाही
सही बात निरन्तरता सफलता आधार होइत अछि
बिलकुल एकटा बात आरो अछि समयपर काज करबाक लेल योजना बनेनाइ सेहो जरूरी अछि
अवश्य योजना बिना काज शुरू कयल जाय तो बीच बीच मे भ्रम बढ़ि सकैत अछि
बिलकुल कहली हम अपन पूरा दिनक सूची बनानने छलहुँ
फेर की अनुभव रहल
ई भेल जे बहुत कम समयमे बेसी काज पूरा भए गेल
ई देखबैत अछि जे योजना बुद्ध ढंग से काज करनाइ कतेक उपयोगी अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे मोबाइल आ सोसल मीडिया सेहो समय बर्बाद करबाक एक कारण बनी सकत अछि
बिलकुल सही कलियै जो समयक ध्यान नहि रखल जाय तो घण्टा घण्टा एहने बितत जाय
हँ एहि कारण प्राथमिकता तय करनाइ जरूरी अछि
जी बिलकुल पहिने जरूरी काज पूरा करबाक चाही फेर मनोरञ्जन लेल समय निकालबाक चाही
काली एक बुजुर्ग कहै छल जे आजुक काज काइल पर नय छोड़ू
ई कहावत आइयो ओतेक प्रस प्रासङ्गिक अछि जतबा पहिले छल
हँ कियकि समय एक बेर निकलि गेल फेर वापस नय आबै छी
हँ धन फेर कमाइल जा सकत मुदा समय नहि
एकटा बात हमरा आरो लगैत अछि जे समय पर काज पूरा करनिहार व्यक्ति बेसी तनाावमुक्त रयत अछि
बिल्कुल हुनका अन्तिम समयके दबाब नय रहैत अछि
हँ ह एहिह कारणे ओ अपन परिवार। आ मित्रसभ लेल सेहो समय निकालैत पबैत अछि।
सहीके लिए समय प्रबन्धन जीवनमे सन्तुलन बनौने रखैत अछि।
हँ आखिर मे हमरा एतबे लगैत अछि जे सफलता केवल प्रतिभासँ नय बल्कि समय पर काज पूरा करब आदत स सेहो भेटैत अछि
एकदम सही केहले जे व्यक्ति समयक सम्मान करैत अछि समय सेहो धीरे धीरे ओकर जीवनके सफलता विश्वास आओर सन्तोषसँ भरि दैत अछि।
सही केलिय। नियमितता अनुशासन आ समय पर काज पूरा कर आदत। ई दिनगण। साधारण व्यक्ति के सेहो असाधारण उपलब्धि धरि पहुँचा सकैत अछि।
जी बिलकुल जीवन मे पक परिवर्तन एक दिन मे नही अबैत छै। बल्ि प्रतिदिन समय पर पूरा कयल गेल छोट छोट काज। सब मिली के सफलता के मजबूत नीप तैयार करे द छी।
बिलकुल। एकटा बात हमरा आरो लगत अछि जे समय पर काज पूरा करनिहार व्यक्ति। जीवनमे बेसी व्यवस्थित रहैत छथिन।
बिलकुल जखन दिनचर्या व्यवस्थित रहैत अछि तखन मन सेहो शान्त रहैत अछि। ओ कागज बोझ कम महसूस होइत छी।
बिलकुल कलहि हम अपन एक परिचितसँ भेटल हु। ओ प्रत्येक दिन। भोरी अपन पूरा दिनक योजना लिखैत छथिन।
फेर की ओहि से हुनका लाभ भरैत छथि।
हँ ओ कहैत छल जे एहि कारणे दिन समाप्त। होहिपर अधुर काज बहुत कम बचैत अछि।
ई तऽ बहुत नीक आदत अछि योजना बनल रहास से। समयक सही उपयोग होइत छथि
हमरा लगैत अछि जे समय पर काज पूरा करनिअइ आत्म अनुशासन विकसित करैत अछि
बिलकुल सी केहलियै अनुशासन बिना समायक मूल्य बुझनाइ कठिन होइत अछि
बिलकुल कल्हि एक विद्यार्थी कहैत रहल छल जे ओ पढ़बाक समय निश्चित कैय लेल छी
फेर
ओ कहैत छल जे पहिने बहुत काज अधूरा रहि जाइत छल मुदा आब नियमित अभ्याससँ पढ़ा पढ़ाइ सहज लागैत अछि
ई देखबेत अछि जे नियमितता धीरे - धीरे कठिन काज केँ सेहो आसान बना
एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि समय पर काज पूरा करनिहार व्यक्ति बेसी आत्मवश विश्वा - आत्मनिर्भरता बनेत छथि
बिलकू
हेलो
कियकि हुनका अपन समयक योजना पर विश्वास रहैत अछि हेलो
हेलो
कियाकि हुनका अपन समयो योजना पर विश्वास रहैत अछि आबऽ बतबऽ
हलो
आवाज आबत बा
हेलो
काल्हि एक दोकान पर गेल छलु
का करत बा हो तोहर आवाज नहि आत बा
आब आबत बा
नहि हेलो
हेलो
हलो हलो
काल्हि एक दुकान
ठीक बात तऽ बादमे बात मे बत कइल जाइ तोहर आवाज नय आबत बा
अब आबत बा हेलो अब आबत बा